का
प्रणाम
खुश रह की हाल चाल हैं।
ठीके छै।
ई केकर छै जे नई होइया नई होते,
पप्पा वलाा छै हँ।
तऽ काहे नय होलै
की पता
पूरा होय गेलै की सदमे मैं।
नइ अभी स्टार्टे केलियै पहिला कॉल कम करोड़े
नय तऽ कही की किसी -किसी को उधर से कॉल नी लग रहा ई बात करबाानी तब होतो कॉल
अच्छा
मेसज मे दिही तब होतो धर्मेंद्रा आइलो की नय।
हँ गेलेलै कहाँ इकूल आई मेघ
अच्छा नय गेलै त मोबइलबा वकै ने म लै तै लतै
मोबाइल तनियज होतै तऽ ठीक छै, त
नहि फोन कर केथि मोबाइलबा लांँ आन कल को लै लेत आर की
गेलै
हँ रे
ल्ला क दूगो दाँत हुआ
ओ हो गेल धाँतो ने
दुगौ दाँत होल छै।
काईटले हतौ ने
चुहो चुहा वला दाँते छो, उपड़का थस निचे अइलै
अच्छा
दूगो चूहा जैसन दाँत होले है न, कक्का - कक्का हकक्का का करता है, करै छी, हँ - हँ कि बुलियै
बोलै छै ने, तनी - तनी
आर सब बता ही
आँ
आर सब
सब ठीक छौ।
खाना पीना होइ गेलै।
हू होइयो गेलै, बनाहुँ रहलियै हन
कथी बनायई रहलि।
बना रहलियै हन खाना दाईल भात सब्जी भुजिया
कतीक सब्जी - सब्जी त अभी महँंगा होइ गेली,
परोर के छौ, बोराके भुजिया भुन देबौ।
परौर और बोरा के भुजिया दुोनो अलग भेलै।
ह अलगे कैर दलिये। बोरा भुजिया भुजबै तनि मनि खेतै ओसभ नई तऽ नई खेतै।
बोरा भुजिया खाइ छौ।
हँ अच्छे लागै छै, भुंज दै छै, देख सुन - सुन देखइ
ह
खाए लै छ, हमरा अच्छा लगै हमरा तऽ छोरा जादे चोखे भात खाइ छौ।
ओ सब्जी नहि खाइ छ
सब्जी खैतौ लेकिन परोरके चना देल खाए रहते ने तऽ खाय लेतौ ऐसे देखै छियै चोखा जरूरी जरूरी स कहतौ चोखा बनाउ
दाइर दै के नहि बनबै छी
दालि बनबैत छी कि दैल तऽ ने चोखा डालैत छियै
ऊ नहि सब्जीमे दाइल दैके
ह दाइल उल छोड़ा नहि खाय खाली चना के दाइल खैते मोसरी नहि खाय
जेना झिंगा जेना बनेलियै ने ओकम दाइल द दै छै ने
हूं अच्छा लगै छै बिना दाइल चना खयबे ने करतै ऐसे में और नहि खैते
हु
चना आर‌ देल रहै छै तभियै खाइ छै हमरो
हँ ई बात छै।
अमदुर अब तऽ बढ़िआं बढ़िआँ बिकै छै ने।
अमदुर अमदुरके सीजन की कहियौ अपन सब
सीजन नहि छैय तऽ हमरा एखन बड़ी
कहाँ से कहाँ से एते अमरूद अपना
हमराखन बड़ी बिकै छौ हमरूद
तब गाछै कटि गेलै रकेशबा दै छै तब आबैत छै तनी-मनि
हमरा तऽ जे दै दय छियौ अगल-बगल में ढेरे अमदूर रहै छी
केऽ रुपयै बेचै छी।
कुछो नहि जानि कियो नै ओहो नहि पुछलियै फुफा से कैसे बैचय छी। आँय
पिलुवो रहै छै।
आ रहै तऽ पकल लेबै तऽ ने हमनी कच्चे खाइ छियौ जे ह हमे कोइ नहि खाइ छी पक्कल सब लैकंवो सब खैतो पकले, कचके
तुरत खराबो होय जाय छै आ प्लस खाइयो मे औसन टेस्ट नहि आबे छै
ओकरे मे पिल्लू निकलतउ अनुवा तऽ केतनो कटतै अमदुत हमरा देखेत मम्मी देखतऽ मम्मी हम कहलिये आर तोरा नहि समझ आबै छै चिट्ठीमे देखल ने फारके तो देखबै
बड़की बौआ तऽ एकबार खाय रहै खाय लेलकै आधा से बेसी खाय लेलकै तब देखलकै ओकर माय तऽ पिल्लू रहै ओकरा
बाप रे बा अच्छा की होतै हैदबादयै ऐ तऽ की
हँ आधा सऽ बेसी खाय लेलकै
इहे तऽ बादमे देखे की होेतै खाय गेबे के ले तऽ
ह ह
से रहबे करै छै पिलु-पटारी बरसात मे लगे छै होइए जाइ छै
पहिले नहि होइ रहै मतलब अभिये होइ लगले
हू
पहिले लीचियो मे कहाँ होय रहे आब लीचियो मे होइ जाइ छै
एक आधा तऽ केलो मे देख लेलो कोई कहे छै केला
हम नहि देखलियनि केला मे लेकिन कहै छै सब अजूबे देखै लए मिलबे करै छै की कहै छै।
हँ तऽ हँ। ओस दिन अंगूर मोइ लऽ दिन कीमतै
हँ पान ऊन गाछ उखाड़ि देलियै ने?
छै। निपनिया में लगेलखिन इधरे।
अच्छा छै। तब तऽ ठीक छै।
जहाँ कल नहि रहै, कल नहि गरेलै हन।
हँ।
चापाकल।
हँ।
ओकरे बगल मे लगेले छथिन जे।
अच्छा, ओज त पोदिनो रहै त उखाड़ि देनी कि छेबे करै?
सब खतम होइ गेलै। ओहिजाँ किछु नहि छै ओजाँ रूम ने होइ गेलै। कल वाला पाइप छै। उगनेकल छै कल वाला पाइप निकलते बस ओहो दु बालू भरा जेते।
सब खतमे होइ गेलै ने?
हँ।
ह की करते रेख के गाछ बिछ। पोदिनो रखैके चाही रहे।
ह हँ।
हूँ।
कहियो कहियो काम दै छै।
हँ। सब जरूरी पौधा छै ओसब चीज
हँ।
ह कुन्दरी आर लाबै छैही की नहि?
हँ कभी कभी लाबै छिय ककरो नहि ने अच्छा लगै छै।
ओ
बाबून, पप्पा गोस्सैबे करय छथिन। बाबू आओरके नहिऐं ओतना टेस्टी लगै छै।
तब भुंजिये बनि जेतय नहि तऽ भात-उत पर खाय लेब
हँ तऽ आर सब्जी ओकर थोड़बे ने बनय छै।
हँ एहिबात तऽ ठीके कह
अच्छा ओकरा झोराइ देतै तब कैसन लगतै?
हे खराबे लगतै खट्टा सुखल मे तऽ ओतनहो नीक लग जायइत। नहि हेतौ चलबे नहि करतौ। उतने तब ठीक छौ।
हें, हमरा लेगलै झोड़ देतै तऽ कुछ तऽ होतै।
बेकारे होइ जेतै
आ करैला मे देतै तब?
हुं करैला बनै छै हम बनबै हिये सब्जी।
कैसे?
जेतना पियाज उतनै करैला
ओकर बाद।
पहिले प्याज करैला डालि दिही सुनलिही।
हँ।
छौंकय मे तनी तेल जादे पड़तौ दू तीन झापन के बाद दीही अथी प्याज झाइप झाइप कैरके सीझाय सिझाही आ चुड़ते रही।
कथी पियाज की करैला?
पहिले करैला डालो।
तऽ चूरबै पियाज की करैला?
कोन चीज बोलय छिही?
कहली चूरते रहो चूरबै प्याज की करैला?
दुनो चीजके। सब्जी ना बना रहा है जी झोड़ होतै तब ने सब्जी बनतै।
कित्ता केतना लगतै कथी देबै? आमके अचार।
हँ।
अचार पड़ै छै ओकरामे?
हँ अचार दिही चाहे तनी आमचूड़ उमचुड़ पाउडर दिही आचारे दिही नय दुगो आम। जौ अचार हौ दू फाॅंक आ करैलाक वैसे चूड़ते जाहीं छोलनी स काटते काटते जाहीं काटते जाहीं चटनी जेहन काटते काटते हो जयतौऽ
हँ।
आ तनी जीरा गोलकी मिर्चाइ जे जी दैके छौ सबकिछु दहीं। आ तनी सुन पानि आधा गिलास चाय के गिलास से दे दनी आ खदकि चूइड़ चाड़िकऽ दऽ देभि खदकि गेलो होइ गेलो सब्जी।
खायमे कैसन लगते।
जैसन भरुआ खाइ छहीं ने मसलबा
हँ हँ।
सेम ओइसने।
हँ भरुआ।
हँ सेम
खाली खाली झोर रहतै इहा ने।
हँ झोर की लटपट रहतै सुखल।
तऽ उएह आमके अचारके कथि ला नेमो निमकी ने पड़ै छै।
नहि हम दूगो अँचारे दै छलियै नेमू आर नहि दै छियो दूगो आम दे दै छियै ओकरेमे
अचार के मसाला टेस्ट उड़ाय ने देतै।
अरे अचरबो दे दैते सिझिते रहै छियै चुड़ैते रहतै अपना पियाजके साथे।
टेस्ट खराब ने करि देतेैं अचार।
बाद में देबै तुरन्त नहि दै छियै। जब सब प्रोसेस पूरा हो गेलै तब दैछीयै। सीझ गेलै सबकुछ हो गेलै तब अचार दै चुुरबै।
अच्छा ओकरा बाद भात जरे खातै कि रोटी जरे।
भाज जरे सइन क खाही मसाल मस्त लगतौ खायइमे कर लाइसे बिग ने दै छै ऐसे नहि बिगतौ।
हँ।
चठैलो को ओसे ही सब्जी बनै छै। ओहिसे ही पियाज हँ। अच्छा रहतो से खिलाय द। हम तऽ बनबै छीयै ऐसे ही करिके कहबै। चठैलोक के वैसे ही सब्जियो बन छै भुंजियो बन छै लेकिनैसही चठैला मे की। खट्टा नहि प परतै ओकरामे की खट्टा पड़ि जाय छै।
चठैला अहाँ मिलै छेबे करै चठैल।
देख लै छियै मोबाइल मे बना लै छी।
मोबइले स देख क बनबे छीए की।
खाली भुजिए बनतै थोड़ी। सब्जी भी चठैला करैला दुनू चीज बना दैत छी वैसे ही। लेकिन कममेक रस लेलियै तऽ बनि जाइै पावर के बनबै छै। पावभर पि पभर करे ल देने छै ओहे न। ।
हँ अपने जकुर बनबे होई।
हँ हँ नहि सभ खाइ छी मसाला सब खा लै छी जानबे कर कोइ चीज भरबो करबौ नै। तऽ सब मसाला खाइ दे त अथि छोड़ि दै छै। तऽ ओकरे सबमे रह सब खाय ले छै साइनक रोटियो पर खााय ले छै अच्छे लगे।
हँ।
पंखा चला लो।
आ गेलौ सब।
हँ सब आ गेलो पहिढ़ क दू बज गेले कुछ नही।
। अथी वला ओ सेवा आई डी भेज भेज द नेहबू। भेजलकै बड़कियो छोटकियो नई भेजलकै।
क कथीवला।
सेवा आइडी।
ओत त सून आइ गेलन ने परयाब करतै। करबा दही कबरी करि लेते बढ़िया से कहलकै सब भेज देलकै हन।
हँ।
भेज देतै तबऽ लास्ट महीना देख स्कुल मे जाना जरूरी छे।
हँ।
मास्टर फोन केलकिन तऽ कहलियै सर लास्ट महीना देबै दूध। महिना ।
अच्छा। आर सब ठीक छै।
हँ सब ठीके छै।
ठीक छै तऽ लल्लहो उठ गेलो। लल्लो उइठ।
परिया के।